हलो
हलो
हलो हा हान
जय झूलेलाल जय झूलेलाल
हा भेण काॾे था वञो?
मां बसि ॿाहिरि थोरो वञां थी
अच्छा तव्हांखे कुझु कम हुअ मां बि थी हलांव तव्हां सां गॾु
हा
मूंखे बि कमु आहे कुझु न कुझु यानी वठी वठंदमि मां बि
हा हा हा हा बज़ार
हा त मां बि तव्हां सां गॾु हलांव थी
हा ठीक आ न भलेश हलो
हा तव्हांखे छा वठिणो थव?
मांहखे इहे ॿ ट्रे लता वठणा आहिनि शादी आह घर में त अना भाॼीअ भाॼी जे वठ
हा मूंखे बि कुझु कुझु सामानु खपे गॾु हलूं था सुठो लॻंदो
ठीकु आह भलीे हलो कहिंमल हलंदव? तव्हां ॿुधायो कॾहिं वञो? हाणे त बरसाति जो मौसमु ठहियो आहे
त थो मौसम खुली वञे पोइ हलूं था
हा हा ठीकु आहे
हा
ॿियो बुधायो?
ठीकु आहे मूंखे पोइ फ़ोन कजो तव्हां जंहिं महिल हलंदव
हा पर ॾह मिंट थिया कान्हे न
न चवां थी की तव्हां हलंदव त ॿुधाइजो गॾु त गॾु हलंदासीं ख़रीदी करे वठंदासीं गॾु हलंदासीं त सुठ सुठो लॻंदो मूंखे बि कुझु कुझु सामान घर में त लॻनि था न ज़रूरत जा
ठीकु आहे ठीकु आहे फोन कंदमि तव्हां हा हा ॿयो बुधायो?
खुलियो आहे नयों तव्हांखे पतो हूंदव न
हा हा सेल बि लॻियल आहे हुते
हा बुधवारी ई बाज़ारि में खुलियो आह त ओॾे हलंदासीं पो जेको जेको में आयो वठंदासीं
ठीकु आहे न बिल्कुलु
उते नंढनि ॿारनि जियूँ ॿुधाइनि पकी नाइटियूं बि ॾाढियूं सुठियूं आहिनि
हा हे हिन जे पासे में बि हिक आहे हुते ईअं नया-नया, सुठा-सुठा जे हाणे नए में हले न उते छाहे ड्रेस हो बि आहे हुत
अच्छा उहो तव्हांखे पतो अथव पो काथे आ?
हा हा हुनजे पासे में ई आ अञा हुनमें बि हुनने कम डिस्काउंट लॻायल आ।
अच्छा-अच्छा पो ओॾे बि हिकु चकर लॻाईंदासीं।
हा ठीकु आ न।
हा ज़रूरत जी शयूं त वेठियूं खपनि थियूं।
हा भाजियुनि जो त कुझु बि कान्हे, भाजियुनि जो बि वठिणो आ।
हा हा।
ठीकु आ।
ॿियो वरी ॿार सभु हे खाइनि था अॼुकल्ह बर्गर पिज़्ज़ा इहो सभु उते किफ़ायत भाव में मिलंदा, त उहो सभु वठी वनदा सास। वग़ैरह ईंअ
हा हा
हा बेकरी आइटम बि हूंदा न हुते? सभु हूंदो न पूरो?
हा हा सभु।
उहो बि ॾिसी खणंदासि, मिठे में बि कुझु हूंदा तिरनि जा लॾूं।
हा ठीकु आ न, हा।
हा अऊं हुते भाॼियूं बि रखंदा आहिनि छा हे?
भाजियूं हुनजे पासे में ई आ न मार्केट आ न हुते पासे में इच।
न हिकु आंटी ॿुधाइनि पा की हुनजे अंदरि भाॼियूं बि आहिनि।
अच्छा माखे ख़बर कान्हे एतिरो। तव्हां ॿुधाइजो तव्हांखे रास् तर ख़बर हूंदो न काॾे ए
हा मूंखे पतो आहे, उह हिक अंटी चवनि पिया की हुते सभु आ अंदरु।
अच्छा
पूरो हा ॿुधाइनि ताक़ी सभु डेली यूज जो सामान पूरो आ उते सभु, आलू, बसर इहे भाॼियूं जेक के डेली यूस में असांखे लॻंदियूं आहिनि। उहे बि उते आहिनि। ॾिसंदासीं उते रेट कीअं आहे हा।
ठीकु आ न। तव्हांखे लटा बि वठिणा आहिनि छा?
न, मूंखे हा नंढी गुड़िया आहे न हुनि जे लाइ वठिणा आहिनि। नाइटियूं वग़ैरह ईअं हा डेली यूज लाइ।
हा, हुते माखे ख़बर आ, हिकु दुकानु नाइटीयुनि जी सुठी आ।
अच्छा, अच्छा।
हा चारि पंज सौ ताईं सुठी मिलंदी आ। अना क्वालिटी वारी खपे दो हज़ार, पंद्रहं सौ ताईं सुठी सुठियूं मां हुनखां ई वठंदी आहियां, हा ह ठीकु आ न। ॿियो ॿुधायो घर में सभु बढ़िया?
बढ़िया, बढ़िया सभु बढ़िया। हा मूंखे बि कमु हो अ सोचां पी की गॾु कोई हले। त वञऊँ? ईअं लॻंदो आ न ॿ ॼणा गॾु हुजऊं।
त अललाएॻाल करे हली वेंदा आहियूं। पंध-पंध कई
हा ॿियो तव्हां घर में कुझु कमु कंदा आहियो?
हा कंदी आहियां न ॿुहारी, फ़रछ , बासण बि मलंदी आ।
न, ॿियो साइड में अलॻि सां कंदा आहियो?
न न न साइड में कुझु न
अच्छा! घर में केरु केरु तव?
मां, मांजी भेण ॿ, अना दादी अना दी मुहिंजी, दादी अना मुहिंजा पपा।
अच्छा अच्छा
हा ऐं
हा अऊं मम्मी
तव्हांजे हिते चाली न न मम्मी जी डेथ थी वई
अच्छा मम्मी कानेव हा
हाणे त चार्लयों हले तो न सतनाम साखी
अच्छा अच्छा तव्हां वेंदा आहियो चालीहे ते तव्हां वेंदा आहियो रोज़ु
हा वेंदी न आहे सतनाम साखी में न न वेंदी आहे झूलेलाल चालीहे में वेंदी आयां
असां न वेंदा आहियूं कॾहिं हेॾे तव्हां ॿुधायो कुछ हुनजे बारे में
हुते ईयं सत्संग थींदा‌ आहिन जीयं निरंकारी हरे माधव सतनाम साखी हनुमान चालीसा पो सत्संग खां पो भंडारो थींदो आ रोज़ु चालीह ॾींहं
अच्छा रोज़ु भंडारो अऊं कंहिंमहिल थींदो आ सत्संग
अं साढी सत वॻे अञा नव साढी नव वॻे थी वेंदो आ ख़तमु
अच्छा अच्छा
हा
पो भंडारो रोज़ु थींदो आ
हा भंडारो रोज़ थींदो आ राति जो ॾहें वॻे
अच्छा अच्छा पो भंडारो रोज़ यानी कोई कराईंदो आ की न उते
हा कोई कराईंदो आ जीअं कोई अञा न कोई हीअं न छा हुतां जो जुड़ियल हूंदा आहिन त कोई अनाज ॾींदो आ त कोई सेवा कंदो आ त कोई पाणीअ जी सेवा कंदा आहिनि
अच्छा हा मिली करे यानी हा
कोई भाॼी ॾिंदो आ हा मस्तु भॼन वॼन थींदा आहिन डांस थींदा आहिन
अच्छा तव्हां बि वेंदा आहियो शेवा में
न न मां वेंदी न आहियां झूलेलाल में वेंदी आहियां
अच्छा अच्छा
हा
पो झूलेलाल लाल में तव्हांजी कोई वर्दी बि अथव उते पाइण लाइ
हा हूंदी आ न पिंक गुलाबी कलर
अच्छा अच्छा
सतनाम साखी
हा
तव्हां कि नखे मञंदा आहियो?
असां त उहे छा चइबो आ हरे माधव वारा आहियूं
अच्छा
हा असांजे हिते बि रोज़ु सत्संग थींदो आ शाम जो
अच्छा हिते संडे जो थींदो आ न ॿुधरु
हा हाणे साईं जन आया हा न त होॾे वया हास असां छिंदवाड़ा हा त हिकु ॾींहुं पहले शोभा यात्रा निक निकरी अऊं ॿिए ॾींहं ते सत्संग हो
हा हित बि ईंदा आहिनि न ईश्वर शाहब ईंदा आहिनि पंज छह दफ़ा अची विया आहिनि
अच्छा अच्छा हा
हा पो हुनमें ॿार डांस कंदा आहिनि हूं हूं भॼन कंदा आहिनि कोई कोई ॿार नंढा सां टेलेंट ॾेखारंदा
हा हा ॿारनि खे पहले खां ई सेहीॾियोस सेखारींदा आहिनि न हा असांजे हिते बि थींदो आहे ईअं
हा हो त आहे तव्हांजे हिते हरिमादल हिकु आहे की केतिरा आहिनि?
हिते हिकु दरबार आहे न बसि अऊं कंदा आहिनि न सिख हुननि जा सत्संग थींदो आहे रोज़ु
हूं हूं
ऐं सुबुह जो सिमरन कराईॾा आहिनि सुबुह जो छहें खां सतें
हा मुंहिंजी बड़ी मम्मी जो नालो वठलु आहे हिन में हरे माधव में
अच्छा अच्छा हा
हा सेवा में बि वेंदीयां
हा
अञा इहे कटनी वठी वेंदा आहिनि त कटनी बि वेंदी आहे
हा कटनी असां बि वेंदा आहियूं हर साल हा उते बि ॾाढी सुठी दरबारु आहे ओॾे वेंदा आहियूं
हा असां बि वया आहियूं मांहिंजी भेण हिंजी शादी हुई न त उ हुतां जी हुते हुते बि हली विया हुो दर्शनु थी वि हुआ
हा हा तव्हां बि वेंदा हूंदव न कॾहिं?
हा हिकु बार विया आहियूं असां हा हा हिते वेंदी आहियां न कॾहिं कॾहिं संडे संडे
अच्छा अच्छा ॿियो काथे थव तव्हांजे हिते दरबार हिननि जी हरे माधव जी?
छा चयव?
दरबार तव्हांजी हिते काथे थव कालोनीअ में ई आहे छा?
पंज मिंट जो रास्तो हा सभु आसे पासे में ई आह सतनाम सखी आसरम निरंकारी भवन हरे माधव झूलेलाल साईं जी टिक काणों पासे में
अच्छा अचछा सभु पासे में तव बढ़िया मज़ो ईंदो हूंदुव न
हा चारि पंज टिकाणा ऐं पासे में ई असांजे झूलेलाल
अच्छा अच्छा ॿियो कुझु आहे ईअं सुठो ईअं घुमण लाइक़ु
हा ईअं पहाड़ी जो आहे पहाड़ी वग़ैरह बस भाभी मां तव्हांखे पोइ लॻायाव कॉल तव्हांखे पोइ कॉल लगा
हा हा टाइम थी वियो छा हिनज जो
हा हा
हा